छ हेलो
हँ
की हाल चाल छै
ठीक छै अपन कहियौ
अपनो बढ़िआँ छै की सब भऽ रहल छै
ह
ई सब भए रहल छै काज धंधा सभ साँझ बाती भए गेलै
हँ साँझ बाती तखने दऽ केलहु हें भगवान के फेर भैरव स्थान क
वाह अहाँ तऽ सभ जगह जाइ छी ने
हँ भोर हँ भोर केँ चलि जाइ छी पूजा करे लए ऐगो मन्दिर अछि निर्मास्थान
बस आइ सब ठ छथि माँ पापा सभ घरमे सभगोटा ठीक ठाक बाबा ठीक छथि अहाँकेँ
हँ बाबू ठीक छथि अहाँके ठीक छथि सभ
हँ हँ एतौ सब गटा ठीक ठाक छथिन आ सझ ब भए गेल छै तऽ खेनाइ पिनाइ बनेलहुँ
नहि अखन कहाँ ब लेलहुँँ आब कऽ निकालहु बना आबू
खैना तऽ चूल्हे प बन छै तऽ
हँ चूल्हो पर बनै छै फेर कहियो काल के गैसो पर अहाँके भऽ गेले
साँझ बात हँ भऽ गेल सबेरे अपना सभके मिथिलांचल में सबेरे सकाल जे साँझ बाती होइ छै कि नहि पहिले साँझ साँझ देल जाइ छै नहि तऽ ओ कहैत छै जे विष्णु भगवान की कहै छै ओतऽसँ चलि जाइत छथिन तुलसी जी लगसँ ताहि दुआरे तऽ लक्ष्मी जी लगमे तैं सबेरे कहै छै जे साँझ देबाक चाही ह तऽ ताहि दुआरे सबेर सकाल साँझ बाती तऽ भऽ गेल
तखन की करै छी
हँ छओ बजे तक अपन कोशिश रहैया अखन किछो नहि इहै अपन कहइले की जे साँझ बाती सब भए गेल गन लड्डू गोपाल सेहो छथि तऽ हुनको भोग लगबैत छियैन पूजा पाठ सभ करै छी तखन कनि की भेलहु तऽ कहलिये कनि दोस्तसँ गप्प कऽ ली मित्रसँ गप्प केनाइ बहुत आवश्यक रहैत छै कि नहि आ बड्ड दिनो भऽ गेल छला अहाँ सँ गप्प केला अहाँके तऽ हपर याद अबैए नहि जे हमरा फोन करब अहाँ
याद आबै न य तऽ आबे य कि
सेह तऽ कहै छी कखनो कालके लोक फोनो करै छै नाऽ एना लोग बिसरि जाइ छै तऽ की बनतै खेनाइ की बनतै से कहू
रोटी सब्जी
अच्छा कथीके तरकारी बोनतै
एखन तऽ परोड़े आलू के सब्जी बनतै
अच्छा परोर बनतै परोर अहाँसभ केना बनबै छियै अथी कऽ कऽ ओकरा एके संगे आलू परोर के भुजि कऽ केना बनबै छियै
नइ - नइ परोड़ कऽ तेल मऽ छान लै छियै नून हरैद फेर सब दऽ कऽ तकर बाद फेर अल्लूकेँ भूजि लैत छियै तकर बाद मसालासभ भूजै छियै तकर बाद परोड़ देय छियै तकर बाद रस देय आ से सब द के बनवे छिये
आ प्याजवला प्याजवला बनबैत हेबै तऽ हींग नहि दैत हेबै नहि ओना हिंगो द क बड सुन्दर बनै छै नय पचफोरना फोरन कोन दै छियै हम हमसभ तऽ पंचपोरना दै छियै
जीरो दऽ दै छियै पचफोरनो दैत छियै कदीमा दैत छियै तऽ पचफोरना दै छियै
अच्छा हँ हमरा ओना जीरे बेसी नीक लगै या हम बेसी काल कोनो तरकारीमे ओना सभमे नहि देबाक चाही लेकिन पसन्द अछि अपन
हमहु सब्जी खीरे दै छियै बेसी
आओर हाल चाल सब कहियौ बढ़िआँ छै
हँ हँ आओर हाल सब तऽ ठीक छै आब दुर्गा पूजा आबै हँ ठीक छै आब तऽ कनि दिन मे दुर्गो पूजा आयत
दुर्गा पूजा अबयवला तऽ अछि आ अपना गाम के दुर्गो पूजा बड नीक होइ छै चौक पर बड्ड नीक लगै छै सभगोटा अबै छथिन घूमय लए सभगोटा जाय अबै छी आ लोक सब पूरा रहै छै ने अपना गामके लोकसभ सभगोटाे अबैत छैथ दुर्गा
फेर साँझो दै ले जाइ छी फेर आरती दे
हँ साँझ दै लऽ जाइ छी कते नीक लगैत रहै छै ओतऽ एकदम रमनगर लगैत रहै छै पूरा एकदम माटिके दीपसभ बना कऽ लऽ जाउ एकटा अलगे चहल पहल रहै छै
फेर आरती हो दुआरे
एकटा अलगे जे छै से चहल पहल लगैत रहे छै
घुपइयो लऽ जाउ
घुमैय लऽ हँ अपन सब गोटा सब दोस्त सब रहलहु मित्र सब सब रहलहुँ तऽ एकटा अलगे रहै छै खुशी सभगोटाके भेंट होइ छै ओना तऽ सभ पढ़ाइ लिखाइ दुआरे सभ व्यस्ते तऽ नहिए सभके समय भेट पबै छै तैय सब आ तैयारी की सभ केलहुँ हेँ तहन दुर्गा पूजा केँ कियाकी एकदम बड तैयारी सब भऽ जाइ छै न
अच्छा अच्छा हँ एखन तऽ अछि देरी तैयो तैयारी सब तऽ होइ छै हम हँ दुर्गाापूजामे तऽ हम कतऽ रहब गाम एकबेटा करब दुर्गा पूजामे तऽ हमर बुझै प्राण बसैए ओतऽ तऽ हम गाम तऽ एबेटा से तऽ बुझिते छियै अहाँ
हँ हँ छैहे की हँ दुर्गा पूजामे एना रहबे एकटा करै छिय ओत के अथी सब कते सुन्दर लगैत रहै छै सजावट सब जे रहै छै ततेक नीक लगै छै रंगग बिरंग के मेला ओहो बड़ नीक आ भगवती कतेक सुन्दर सजाओल रहैत छथिन
ह ह
तहिना साड़ी हुनकर ओ अड़हुल फूल सब माला बनल रहे छनि कतेक सुन्दर भगवती लगैत रहैत छथिन ने अपना गाम सभमे ओना सभ भगवती बड्ड सुन्दर भगवती तऽ भगवतए होइत छथिन कि नहि लेकिन गाममे एकटा अलगे रहैत छै छै
हँ सब जाइ आबै छै ने सब
कल गेलल
हँ छैह कि त सब
ह
तऽ सूट तूट सिएलियै कि नहि सूट सलवार सब सिएलहुँ
एखन नहि सिलहुँ हेँ आ अपने हम सी लै छी ने
दस दिन के दुर्गा पूजा होइ छै तऽ दस दिन में तऽ दस रंग के अपना कपड़ा लत्ता रहबे ने करिय आइे पहिरब
आ दस रंग से तऽ ज्यादे लोक पहिर छै फेर साँझ द के अलग कपड़ा पहिरु फेर साँझ द के आउ तऽ अलग पहिरू ते आरती मे जाउ ने फेर पूजा करै लए जाउ
अच्छा अहाँ तऽ व्रतो करै छी दुर्गा पूजामे
ह से सब भऽ जाइ छै
सेहो रहैया व्रतो तिहार रहैया
हँ फेर घरो मे कनि जंत्र्री तैंत्र्री सब लोग सब खसबै छथिन ने तऽ ओहो सबमे आरती सब करू घरो मे पूजा रहै छै ने बेसी
तब घरोमे पूजा पाठ रहै छै एकटा इहो होइ छै कि सभ बच्चा रहलथि पैघ रहलथि सभ व्यस्त
फूल सब बनाउ फेर भगवान सब बनाउ
बड्ड बड्ड भऽ जाइत छै काजसभ बड्ड भऽ जाइत छै महादेवो बनैत छथिन कते साय बनैया अहाँ ओतय महादेव
दिन मे तऽ नीक लागैत रहै छै सबके
तऽ कते कते महादेव बनाबैत छियै एक दिनमे कते बना लैत हेबै कए हजार
तैयो चारि पाँच हजार बनबैत हेबै ने
बड्ड सभगोटा मिल कऽ बनबैत हेबै ने कि एसगरे
नहि सब गोटा मिलके एकला होतऽ टाइम थोरबै रहै छै आरो काज सब रहै छै ने
अहाँ क तऽ काज बड़ छै अहाँ तऽ व्रतो करै छी
हँ दशो दिन ब
सेहो ने छै दस में तऽ फलाहार करै छी किरााति में खेना खेनाइ पिनाइ खाइ छियै
नहि राति में खा लैत छीै भरि दिन फलाहार करैत छी भरि दिन सहैत छ
अच्छा तऽ इ जे खेनाइ जे खाइ छियै से नूनगर की अनहुन वला नून गे ने
हँ नूननकगर खाय छीियै प्याज लहसुन नहि अरबारमन सब
अच्छा तऽ आ मेलामे तह झिल्ली कचरी सब रहै छैै त से तऽ नहि खाइतबै चॉप जेिक खाइ छै से सब तऽ नय खाइत हेए
नहि चौक सब केना खेबै चौक मुुरही सब प्याज लहसुन लोग दुर्गा पूजा में थोड़े खााय छै दस दिन जोहो
जतरा दिन ख जतरा दिन खाबै नइ हम अहाँ प्रसाद नहि खाइ छियै ओ जे बलिपदान जे पड़ैत छनि भगवतीके
हँ हँ तऽ जतरा दिन खाइ छै
ई नौमी दिना जहिया बलि प्रदान होइ छै
तहिया तऽ कोनो बेर मोन होइत छै तऽ ओना नहि खाइ छै
अच्छा अच्छा तऽ जते हं हँ ठीके अछि नहि हम नहि सहैत छी हम तऽ खाय पिबैवला लोक छिकै नहि हमरा तऽ रहैया जे मेला में जाएब चौक खाएब कचरी खायब दिल्ली खैब तऽ हम व्रत त्रत नहि करै छी केसो हे है पूजा करै छियनि मोन मोन से माने छियनि भगवती के गोर लगे छियनि हँ खोंछ जे भऽजय छी खोंछ त ओहि व छी नओ पूजा के हम व्रत करै छी हँ बलि वदान होइ छै ओहि दिन हँ हँ आ बीच में आ कोनो में मंगल पड़ गेल सोम पड़ गेल आग अठबारे वला व्रत हमरा रहल जेना तुम एक बेेर करै छलहुँ तऽ दुर्गा पूजा में सोम पड़ि गेलै तऽ ओहि दिन व्रत केलहुँ आ मङंगले करैत छलहुँ तऽ मंगल पैर गेलै तऽ मंगल ओना हम अष्टमीए न ओमीटाके व्रत करै छी
हँ तऽ आष्टमी में क बट लोक करी छै
हँ से छै
ह लोक के मुरहि कचरी खाइयो कऽ मोन भऽ जाइ छै देखै छी ने एते अपना
हम्म हम की कहैत छियै नहि बुझलियै अपन व्रत करै छी गोर लगैत छियनि भगवतीके अपन खाइयो पी दै छी अपन की छै तऽ ओ प् प्रसादे छियै ओहि प्रांगण में जे चीज बिकाय छै तऽ ओ प्रसादे झिली कचरी जे जे छोप रहै छै खा लेना आ आ हँ आ दस दिनावला व्रत तऽ नहि होइत छै तऽ अपन खा लेलहुँ ओतेक नह अपन अऐहब सोहबके सभकछु चलै छै से कहै जाइत छथिन सभगोट
हँ से तऽ चलितै छैथि
हँ आ लहठी सभ कतेक सुन्दर बिकाइत रहैत छै
हँं मेलो बड अपना गावं मेला कोनो गां थोड़े लागे छै अपना गावंऽ बड मेला
बड बड बड नीक लगैत रहे छै झूला स सेहो धियापुता ल कोन कोन झूला सभ रंग बिरंग के रहै छै ओ कानमेका सभ बिकाइत रहै छै बाली बिकाइत रहै छ
एहन कोनो ची बिकाय नहि छै सब किछ तऽ बड बिकाइत रहै छै अहा क
तऽ हँ तऽ कहतै अपना सबक भोरे उठु तऽ काज करु घर के सब किछ महादेव बनाउ दी बनाउ फेर अहाँके जे छै स ओ नहा सुना कऽ घरमे पूजा करू तैयार भऽ क फेर मंन्दिर जाउ महादेव मन्दिर नीलमनाथ बाबा स्था ओतय पूजा पाठ करू कतेक भऽ जाइत छै न बड् काज धन्धासँ भऽ जाइ छै पूजा पाठ कऽ कऽ आ आ फेर घरप आउ तऽ फेर परसादी ल तऽ जाउ मन्दिर पर दुर्गा स्थान में सेहो भऽ जाइ छै ईसभ भइए जाइ छै बहुत ओर हाल चाल सब ठीक ठाक छै तैयारी भऽ रहल छै जैम कऽ दुर्गा पूजा क सएह देखियौ हमरो सोच हँ जे जल्दी आयब गाम दुर्गा पूजा में लेकिन देखियौ फुरसैत हैत तखन तऽ आयब नहि तऽ ओना केन से तऽ भइए जाइ छै कि नहि आओर हालचाल सब सब ठीक ठाक छै एकदम सब बुलन्दी में पूजा पाठ सभ भऽ रहल छै एकदमस सएहसभ छै अहाँके हालचाल एकदम बहुत नीक छ दुर्गा पूजामे बड्ड मोन लगै छै मेलामे घूमू फिर प्रसादी खाउ एम्हर झिल्ली चॉप खा रङ्ग बिरङ्गके एकदम वस्तुसभ बिकाइत रहै छ कान मका नाक मका बाली झुमका टिकल रङ्ंग बिरङंगगके चीज वस्त्र सब